हँ कहाँ छोड़ने जाइ छी रे ग ऽ व नमा
आइ शारदा सिन्हा के याद आबि गेल तऽ हुनके गीत गबैत छलियै
ओ शारदा सिन्हाके
हँ की गायिका छलखिन
सही बात छै ओ सब कहियो जिन्दगी मे हँ हँ आ दोसर बात ओसभ कहियौ सुनियौ ने कहियौ सब अपन आवाज से मरि न स कै छथिन हुनकर सभके आवाज हमेशा जीवित रहतनि
वएह तऽ छै कला जे छै से कहियो मरै नहि छै लोक अपन कला नु कहबैत छै आइ काल्हिके दिनमे लेकिन नुकयबाक नहि चाही आइ ओ चलि गेलखिन हुनकर आवाज जीवित छै लोकके आइ हमही गबै छलियै से कोनो ओ अथी छै जिन्दा छथिन
नहि नहि केओ जीबैत नहि छथिन आ हमरा गाम मे एकटा छै हमर बहिन चुनमुनिया
हँ
कहियो ओ ततेक ओ तोरा इम्हर एमहर एम्हर एमहर कर रहे छै दू चोटी सब दिनक जे बनि लै छै ताहिमे आओर लगैत रहै छै बनरी जकाँ
की भऽ गेलै ने ओकरा हमहूँ देखियै ओकरा सभमे की भेलै तऽ जेना अपना सभमे बड़ी जे खोटाइ छै तऽ जे सबस लास्ट वालला जे रहै छै ने बर तऽ ओ माँ सबके देखै छै पूरा अरियामे से ओ पूरा खोखरिकऽ जे बचल फोचल रहल से एकठमा दऽ देलहुँ ओ बो टाक रहल बड़ी एहिमे तऽ ओकरा बेर में की भेलै तऽ भगवान के सएह भेलनि मटि मे बुझलिय तऽ जे मटि बछलै जे मटि बचले न से हो पूरा खोखोरिकऽ ओकरा ना पर द क आ भगवान मिला देल
उम्हर चलि जो अथी बिला घर दिस एम्हर नहि अबिहे
से किया ओ ओकरा उएह भगवान की केलखिन तऽ ओरा पूरा ची मिला देलखिन खुब सुन्दर बड़ी जेना नाक लगै छै हँ
पना भेल ल
हँ नहि नहि मोन भेलै खायके आ खा लेने छलियै तोरा दूध रोट नइ दूध रोटी आम खा लेलियै तऽ मोने नहि भेल ओकासँ खेनाइ खाय के तैयो माँ जबरदस्ती कऽ देलखिन तऽ सब्जी आ भात खेलियै
तऽ तोरा तरकारी भात जे खाय लए कहल खून तऽ तोरा नहि नीक लगलौ दूध रोटी आम खेलहुँ नून खेबाक चाही तरकारी में बहुत
तऽ दू कर तऽ खेलियै ने दू कर तऽ खेलियै ने पेट भरि गेलै
ओहिस की मतलब छै तू एतेक ई पच्चीस तीस साल के छौड़ा जे खेते दू कर ओकरा की पेट भरतै हँ हं हम रह आओर के कहतौ हँ नय नय एकटा सपने दायके उमर नहि होइ छनि एकटा सपने दएके उमर नहि छै एकटा तोड़े नहि छौ अवाज कटि रहलहु वे कतऽ गेली अवाज नहि अबै छौ आवाजे नहि अबै छ ओतऽ नहि अवाज नहि आबि रहल ह कहाँ अबै छौ अवाज कतय चलि गेलही पता नहि साफ के म्यूट भऽ गेल छौ आवाज तोहर नय नय अहाँ अहाँ नहि अबै छौ आवाज कनि टावर में जो